की हाल छै?
बढ़ियां छै अप्पन कहियौ?
सब बढ़ियां छै आवाज आबि रहल अइ हमर?
हँ आ मतलब काइल्ह जहन कहलहु हँ तकर बाद से जे बात भेल आइ तेसर बेर बात भऽ रहल यऽ। तऽ बहुत नीक आवाज आबैयऽ।
आब ठीक अबैये?
हँ हँ दीदी बढ़ियां। आओर
तऽ खेनाइ - पिनाइ की सब भेलय? और सब ठीक छै खेनाइ- पिनाइ की सब भेलै?
बनल छै छलेहे साग सब्जी छले शायद परोड़ आर के सब्जी छले। अहाँ
अच्छा तऽ अहाँसभ साँझ, साँझेमे खेलहुँ हेँ। एके बार खाय ए लै छी व्रत केलाके बाद कि नहि किछु नास्ता केलहुँ तकर बाद। जलखै कऽ लै छै कि नहि खाइए लेलहुँ।
मतलब खेन अहाँके जलखै होइये सुबह टाइम जलखै तऽ नहि करे छी अहाँके कहने रहौं। लेकिन आब शाम टाइम शाम टाइमके कनि किछु जलखै केलहुँ तकर बाद फेर खेनाइ कनि लेट होइये साढ़े दस बजे तक।
रतिका।
त सेम हमरो है। ओनाहिते हमरो सबके होइये साँझ मे किछु हल्का एखन हल्का फुलका जलखै खेबऽ गेलै सभ बच्चो सभ हमहु सभ, आ खेनाइ कालमे खेनाइ खा लेब। अहुं अन्ने खा लैत छी ने?
नहि से नहि करैत छी, हम फलाहार करैत छी। अहाँ की सब बनेलहुं।
करै छथि हम आइ तऽ हम दिनमे बनेने रहयैन कनि माँ माँके हमर साउसके मोन ओते ठीक नहि छलनि हें तऽ हुनका पपीता के चटनी बना देने रहियैन आ आटाके भुजिया बनेने रही, हुनके लेल हल्का कनिके क तेल दऽ कऽ और इम्हर फेर आलू परोर सबके बनेने रही। फेर रातिमे बनेबै तखन।
हँ।
खाना तरकारी तीमन।
एखन की सब बनेबै।
एखन जे कहै जेथिन बच्चा सभ से बनेबै। एखन।
और की कहै छै, आइ अपना सभके दिसन तऽ, मतलब हमरा सभके दिसन तऽ जलखै तलखै नहि करै छै। अहाँके तऽ सेहो भऽ जैत हैत, जलखइ बनाउ फेर खेनाइ बनाउ।
जे जलखै बनेलहुँ बच्चा सबके एमहर सबके सभ रोटी टी नै सोहारी नै खैत। इ किछु लोग के खेता, चूड़ा के पुलाव जेकां बना दै छियै।
हँ।
से, या चूड़ा भूजल।
हँ हँ।
या साँझके चरौड़ी तरौड़ी छानि लेलहुँ।
हँ।
और चरौरी चिप्स सभ बच्चाभके तऽ नीक लगै छै। हुनका सबके तिसियौरी तिसियौरी। नीक लगैत छै। बनबैत छी अहुंसभ तिसियौरी कि नहि बनाबैत छी।
तसियोरी त तिसियौरी, मुरौरी, कुम्हरौरी ई सब तऽ बुझियौ क अप इमहर त अपना सब बनबैते छी आ तकर बाद अहाँके बिरिया सब।
नीको लगैया नीक लगैया।
ई सब हमरा सब किछ बहुत निक लगेया ते में बिड़िया सब साग के बिड़िया बता। बथुआ के खेसारी के बनबे छथ तहन आक।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
ओ मेथीके सागके बनाबैत छथ लेकिन सभसँ नीक हमरा।
के लगैया अहाँ के कथि के नीक।
हमराससँ नीक बथुआके लगैएा।
हँ कनि। बथुआके बिड़िया कनि होइ छै मोट ईसभ कनी। दोसर रके बुझायत खाली डाँटेटा बुझायत। आ कनि बिरियाकी होइत छै से कनि कतगर होइत छै।
हँ से ठिके कहै छी।
ओ तऽ सरिसो दऽ कऽ बनबैत छथि कि बिना सरिसोक के।
नहि नहि सेरसौधक। सरसो दऽ के बनाबै छथ। हँ आ ओ ततेक हमरा पसन्द यऽ बिड़ियाके सब्जी जे। मतलब आन दिन तऽ एको बेर खेनाइ खायब आ ओहि दिन दू बेर के खा लैत छियै।
हम तऽ बड्ड नीक लगैएा ताहि दुआरे आ केराके कीसभ बनबैत छी।
केरा के ते एगो सबको बुझलिये की एगो ओकर चटनी बन या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
हमरा सबके तरफ एगो।
छै ओले जकाँ बनैत छै।
हँ तैसे हम ओकरा उब ओकरा उसान लिअ। आ उसलला के बाद ओहिमें जेना नून हरद जे सब भी मसाला जेना ओल के चटनी। दए छिए सेम तेनाहे सबटा चीज हं सबटा चीज। टा चीज दा क चटनी बनि जायत। तखन एगो ओकर माँ सब ओकरा उबाल के ओनाहिे जेना अथि। कचरी बनाबै छथि ओकरा कोफ्ता हाँ। कोफ्ता एगो ओकर सब्जियो बनैया तरुओ बनैया। आ दोसर महम नया बड नीक हँ हँ हँ।
बड़ नीक लगेया।
आ एगो। अपन नया परर हम अपन आविष्कार केलहुँ तऽ यूट्यूबसँ देखलहुँ तऽ एक दिना ओकर। केरा के चिप्स बनेलहुं।
चिप्स त‌ बड नीक। लगैय ओ नाास्ता ई साँझके जलखै तलखैमे खाउ तऽ बड्ड नीक।
हँ बड नीक होइ छै हँ ठीके कहै छी। आओर अहाँके अहाँके खेनाइमे की सभसँ बेसी पसन्द अबैत रहैया।
हमरा तऽ ओ ई चटक मटक बेसी नीक लगेया कयौ भात दालि आ आलू सन्ना दऽ दिय। आ तय तयपर घी दोक घी धोक। दऽ दिऔ भात दालि आलू सन्ना घी दऽ दीयौ। आर ओना हमरा अथीसँ बेसी नीक। नीक लगैए घरेलू चीज सब बेसी नीक लगैए। इएहसब जेना पटुआ साग भेल अरकोच भेल ओल। भेल ईसभ चीज बेसी नीक लगैया बनैबितो छी। आ बच्चा सब तऽ छोला-तोला सब बुझिते छियै आ आई काल्हिके बच्चा सबके बेसी छोले छोले सब नीक लगै छै।
हुनका सबके त ओहे सब
कहियो क बना दै छियै सात दिनमे एक दिन कहियो बना देलौ ओहो सब कहियो अ‌ भऽ गेल माछो-ताछ भऽ गेल
होइ छै।
नहि होए छै। आ साँझमे बच्चा सबके आब केना पास्ता मैगी इसब चीज लै हल्ला करत मैगी आबि गेलैए से पता नहि बच्चा सबके करुओ नहि लगै छै एको रत्ती
नहि से नहि लगै छै।
खैले बच्चाके तऽ करू लागत आर ईसब दियो एकर झोर एको रत्ती एकर सबके करू लागल छै झोड़ पियत
तैय ई नहि कहता जे नहि खैब मैगा मैं अथी मैगी पास्ता तकर बाद अहाँ के ई सब मोमोज सब खूब हुनका के नीक लगैत रहै छैन।
बड आ पिज्जा-तिज्जा
हँ आ ओहे जगह पर
एकटा चीज नीक छैन। जै हमर बौआ सभके बाहर जेताह तऽ सिंघारे सिंंघारा कहता आइन दैयले आर ईसब चीज हँ ओहेसब कहता आ ई डोसा-तोसा जे होइए से सब चीज सामर डोसा ओसब हम अपनो बड्ड बनबै छी बड़ा जे होइए अपना हँ डोसा हम बहुत बनबै छी। सामभर डोसा चटनी डोसा बनबै छी जेना अऽ तु जई चीज सऽ नोपे छी चाउर के दू पैली दू पैली चाउर दऽ दियऔ आ ओहिमे ओकर आधा
हँ
आ रातिमे भीजऽ लै दियौ।
हँ।
अगिला दिन रातिमे बनबके अछि।
हँ।
पीस कऽ आ भरि दिन छोड़ि दियौ खुब कुरकुर नीक बोनत। आ फेर रातिमे ओकरा कनि देखबै ने। फूल कऽ दुगुना भऽ जैत। भरि दिन जे छोड़ि देबै। तऽ दुगुना भऽ जैत तऽ। कनि पातर कऽ देबै। आर ईबला जे नया तब चललै। ओहि तबपर पसारि कऽ कनि पानिके। छिट्टा देबै कनि तेलके बुंदी दू- पूनी दऽ देबै आ कपड़ा सब पोछने जेब आ तेजे आंच पर पसारि देबे करछ से जेना पछुवा पु ने बनवे छी।
हँ हँ हँ
पछुए पु जेना तऽ ओ बना ओ बनाकऽ देखियौ बड्ड नीक।
नै मतलब।
ओ एकटा एकटा चीजके ओकर तैयार कऽ लिय ओहिसँ अहाँके इडलिओ जे होइए सेहो बनि जैत ओहो बच जैत
दुनू के मतलब एके रंग ओकर सामग्री छै।
तऽ किछो नहि छै साम्भरमे तऽ ओकर मसाला रहके चाही। आर ओहि ओकरासे की करू ई कदीमा जे होइये, कदीमा जते तरकारी अहांके दै के मोन अछि, लेकिन लेकिन सजमनि कदीमा सब टमाटर गाजर ई जे मुनगा होइए से सब दऽ कऽ आर ई की कहै छै राहरि दालिमे
हँ।
राहरि मे। राहरि दालि द दियौ, जते बनबै छी ने दालि ओहिसं कनि बेसी दालि द दियौ सब एके फोरन दय के भुजि दियौ, भुजला के बाद ओ मसाला खसा दियौ कनि, हरैद दऽ दियौ आ
हँ।
फेर दियौ चारि पांच सीटी आ खूब बेसीसँ की कहै छै ई मिर्चाइ, ललका मिर्चाई
हँ।
राई आर करी पत्ता जे होइये से सभ मेसँ छौँक दियौ, कनि बेसी कऽ आ लाल मिर्च पाउडर जे होइये कश्मीरी मिर्च होइ छै, ओकर रङ्ग सुन्दर आबय तै दुआरे।
अच्छा।
तऽ अहां सांभर बनाकऽ देखियौ घर आ तै के संगे चटनियो बनबै छियै। ई जेे मूँगफली होइए चिनिया बदाम, चिनिया बदाम चिनिया बदाम आर ओ जे ई बादामके जे दालि होइये तकरा कनि भुजि देबै
हँ।
फुलै ले दऽ देबै पीस देबै ओहिमे कनि खटाइ लेल किछो दऽ देबै, खटाइ लेल अचारो दऽ सकैत छी नहि तऽ नेबोओ गारि देबै तखन ओकरा मिरचाइ दऽ कऽ पीस लेब हरियर मिरचाइ जे जतेक करू खाइत छी ओहि हिसाबे आ धनी के पात रहत तऽ सेहो धनिया पत्ता रहत तऽ सेहो पर तऽ से सभटा दऽ कऽ पीस लेब फेर ओकरो छौँकऽ देबै राइ आर करिपत्ता आर अथि सभसे
अच्छा।
चटनी भऽ गेल, साम्भर भऽ गेल, डोसा भऽ गेल ई हमर बच्चा सभके के कनि बेसी नीक लगैए। बड पसिन छै।
अच्छा, पसन्द आबैत छै। तऽ ईसभ तखन तऽ नीक छनि, मतलब मैगी पास
ब्रेडके सेहो बना लेलहुँ, सिंघारो घरेमे बना लेलहुँ।
ब्रेडके कथी, सिंघाड़ा तऽ कहिओ काल हमहूँ सब बना लै छी, ब्रेडके कथी।
ब्रेड के जेकरा कहै छै अपना सब कटलेट कहै छै।
अच्छा ककलेट ओ केना बनाबै छियै।
ओ बनाबैय छीयै आलूके मसल्ला तैयार कऽ लियऽ जेना सिंघाड़ा के मसल्ला तैयार करै छी आ ब्रेडके चारू कातका जे होयया मोटवला कोरी। कोरी कगनी सबके काएट कऽ आ ओ बीच बला जे रहतै ओकरा एके रती पेएन मे दऽ कऽ बीच मे नरम भऽ जाय आलू लम्बा-लम्बा कऽ के देखते हेबै अ अथी बरियाती सब मे तऽ देले जाय छै नै। यै
हां-हां से तऽ देल जाय छै।
ओकरा दऽ कऽ आर पोस्ता दाना रहत तऽ सेहो बड़ बढ़ियाँ आ नै तऽ सुज्जी मे लपेट कऽ आ छैन देबै, ओकरा तेलमे छैन
अच्छा ई लेकिन ट्राय करब काएलहे परसू मे।
नै हम बेसी काल बनबै छी कियाएकि एक दिन व्रत हमर होय छैन। प्रदोष दिन हमर बॉड़ के होय छैन ब्रत। त व्रत लागले रहै छैन ए सबके सा साँझमे बेसी नै बाहर के खेबाक चाही ओना हमरा सबके बेसी महग चीज ने भेटैयाऽ देवघर मे, सिंघारा-तिंघारा सस्ते भे टे यऽ लेकिन तैयो घर के अलगे रहै
हां से सही कहै छियै।
ता हम अपने बनाएब। बनाबै बेसी चीज हम अपने बना लै छी बनाबऽ अबैया। चाट-ताट सब नास्ता पानी के जाउ साँझ के जैलखे के बेसी से बेसी चीज
तखन तऽ बढ़ियाँ छै।
बुझयौ ना मिला लेने छियै एक दिन ई बन ओय दिन ई बनतै त ओ हमरा रटल रहैया त ओते दिक्कत नै ओना बच्चा सबके तऽ बुझले या ई खाएब ओ खाएब भै
हां से तऽ छै।
किछ-किछ बना दियौ ई सब चीज।
और अपने से बनबै छियै तऽ सब चीज के ध्यान रखलौ तऽ
सबटा चीज के ध्यान रखलौ कियाएकि बाहर वला देखियौ करू रहिते छै। बाहर वला ललका मिरचाय करू रहिते छै आ